हेलो हेलो हँ हँ हँ कहू।
हँ आब कहियौ भऽ गेलै जलपान।
जलपान भऽ गेलै।
हँ आब तहन बड़ा लेटस जलपान केलियै आइ।
ओ आइ ओ पोताके परीक्षा छलै ने
ओऽ
ओकरे पढब लागलियै।
अच्छा अच्छा तहन तऽ अहाँ जते खाइ नै छी तइस बेसी तऽ अहाँ अपन मजदूरिए कऽ दै छियै तऽ।
हं हां
एहें अहाँके तऽ बहुत बढ़िआँ छै अहाँके।
अहाँ जतऽ रहबै ततऽ स पूजनीये रहबै से बात छै।
अह नै एहन कोनो बात नै छै।
हँ त पोता छै उएह बात ने हम कहलियै तैं अहाँके सब चाहैत हैत जे एतऽ रहू त एतऽ रहू।
हँ हमरा दुनू माइर केने छै ओ कहै छै हमरा लग रहु ओ कहै छै हमरा लग
हां सही बात छियै।
लेकिन हम कहै छीयै नै एखन हम मे रहब जखन हम हमरा बुझैत जे आब हम अकेला नै रहि सकै छी किया तऽ हमर पतिदेव के देहान तऽ भऽ गेल रह दू साल पहिनेे।
ओ-ओ-ओ ह
एखन तऽ छोटकी पुतहु तहि दिनसँ हमरमे छथिन।
हँ
आ बड़की छ रहै छथिन नासिकमे लेकिन छोट्की कहै छथिन नहिग असगर असगर दुनू बेटा कहै छै असगर नहि रहत। हम कहै छियै नहि हमरा अगल बगल मे नीक लोक च सब छै।
हँ
तऽ कहनि कोनो बात नहि छै हम अ की करै छी नहि बुझलियै कोचिंग करै छीियै एखनो हम
अच्छा अच्छा
तऽ ओतऽ तीन बजे से लऽ कऽ सात बजे राति साढ़े सात बजे राति तऽ कोचिंग रहल।
अच्छा पढ़ाबै छी कोचिङंगमे जाकऽ?
नहि अपना घ हमरा घरेमे ग्रुप आबै छै सर।
अच्छा अच्छा ग्रुपे माव त ओते नासिकमे
नहि जोराहटमे
अच्छा अच्छा तहन तऽ बढ़िआँ।
साझे राति तक हँ तहन की होइ छै मोन लागल जाइ छै ने। बच्चा सबमे आ एकाएक जे धिआ पूरा बैसि जेबै तऽ हम हमर दिमाग काम केनाइ बन्द कऽ देतै।
हँ इहो बात छै।
ह त बर हम कलिन एखन नहि एबो दू चारि साल बाद देखबै। दुनू मार कने छै हमरा लग पूै हमरा ल ह एगोटर एगो बेटा रहै छै बेंगलोर मे।
ह
दुननूर तऽ छै। मतलब सोसाइटी मे रहला पर जानिते छियै ने चारू ताल सब बंन्द। चारो तरफ से बन्द रहै छै।
सएह बात उएहइ छै लेकिन इ लेकिन ई गुण जतय छै ई गुण कत कहियो कहियो कहियो काज कऽ सकैया।
हँ से तऽ कहे छी हमर बेटा जे एतऽ चलि आ एतौ तोरा दुनििया के मिलतौ। अचछा
आ ई बात तऽ छै जतऽ जेबै ततऽ अहाँ विद्यार्थीके नहि कमी रहतै।
नहि नहि रहत कोनो।
हँ सही बात छै।
लेकिन लागल छीै अपन शुरु से यही एजुकेशने लाइन मे रहिये।
हँ एजुकेशन जे छै बहुत पैघ बहुत पैघ छललै। ई बहुत पैघ धंधा छै। आ इसमे सामान छै पैसा स स सामान सेहोच भेज।
हँ समान।
हँ।
समान तऽ छै शिक्षकके समान शिक्षक तऽ मतलब माइन लिअ कि भगवान के बराबर होइ छै आइ काइल आइ काइल उ सम्मान कहाँ रहलै स्टूडेंट सबके।
आब जमाना आब जमाना जखन जेना-जेना जेतै तऽ तहिना न भेट हेतै।
हँ पहिले हमरा सबके दिन मं देखै छेलियै हमर सबके सर जे रहथिन पढ़ेने रहथिन कतौउ देखियै तऽ हा-हाथ जोइड़ कऽ प्रणाम करियै आब कहै छै हाय हँ प्रणाम सर आब कहै छै हाय सर।
हाय-स हँ सही बात छैय। सही बात सही बात छै जमा ज जमाना थोड़े अगुआ गेलै हँ।
हँ मॉडर्न भऽ गेलै।
हँ मॉडर्न भऽ गेलै हन भैया आगू भऽ गेलै हन जमाना तहि अनुसार बच्चासभ चलैया।
हँ ओही जे देखतै सएह न करतै।
हँ सही बात छै।
अहाँके बच्चा देख आ अपना सबके एगो और चीज भऽ गेल न। जे इंग्लिश मीडियमसँ पढ़ेनाइ। बिना इंग्लिशके कोनो काज नैय होइ छै तऽ इंग्लिश मीडियमसँ पढ़ाबै लऽ सभ चाहै छै हमही नैय सभ बच्चा। सब अपन धियापुता तऽ उ इंग्लिश कल्चर तऽ एब्बे करतै न इंग्लिश संस्कृति।
हँ सही बात छियै।
इंग्लिश संस्कृति तऽ एब्बे करतै।
हँ तऽ आब आब तऽ बिना अंग्रेजीके किछ हेब्बे नैय करै छै अंग्रेजीएमे सब किछ होइ छै तय दुआरे सब आब अग्रेज अंग्रेजिए पढ़तै।
अंग्रेजीए बजतै हम हमरा जोराहटमे जहन हमर धियापुता ओ बच्चा बेटा दुनू छोट छलै तखन सब अपना बच्चा के हिन्दी इस्कूलमे पढ़ेलकै। आ हम दुनू के इंग्लिश इसकुल में एडमिशन करे
अच्छा।
हम इंग्लिशे मीडियमसँ पढ़ेलियै अय दुआरे जे हमरा ई बुझा गेल जे इंग्लिश अगर स्ट्रॉंग नैय रहतै मजबूत नैय रहतै तऽ आगू किछ नै करतै।
सही बात छै सही बात छै।
हमहीँ जखन केलियै तऽ हमर पुतौह कोना नैय करतै एँ।
सही बात छै।
आइ काइल तऽ हिंन्दी मीडियम के बहुत कम भऽ गेलै जबकि हिन्दी अपना सब राजभाषा छी।
हँ राजभाषा छियै आ ब हिंन्दी में पढ़लक तऽ लोक सब कहलकै जे बाप रे इ तऽ हिन्दी मीडियम में पढ़ैया। हिन्दीवला सरकारी इसकुलमे पढ़ैए तऽ ई भऽ ई भऽ गेलै एना भऽ गेलै अक्का-चक्का सब लगाबऽ लागै छै।
लगाबऽ लागै छै आब हँ हिन्दी मीडियम में पढ़यवला कोनो भैल महत्वे नैय दै छै।
महत्वे नैय दै छै।
ओ।
सही बात छियै आब ताहि दुआरे लोक पढ़ेबो नहि करै छै आब गरीबेके धिया पुता। या लेबरे क्लास के बच्चा सब जे रहल सैह गेल।
हिन्दी स्कूलमे हँ। जेकरा कनियो जे कनियो सक्षम छै ओ अपन इंगलिशे मीडियम में दे। हूँ। । आ एते हार्ड सिलेबस छै एतऽ हम जे देखलियै। हमर पोता जे पढ़े छै क्लास वन मे छै आ इंगलिश। मे एहन हार्ड सिलेबस देने छै। हम कहलियै देखियौ बच्चा सबके माइंड पर प्रेेशरो तऽ पड़ै छै यौ।
खूब पड़ै छै बिना प्रेेशरके कोनो काजे नहि होइ छै तऽ।
कोनो काजे नहि होइ छै।
हँ सही बात छै।
की हाल। कहली मने हमरा सबके जोरहटमे जे सिलेबस छै ओहोसे टफ सिले।
हँ।
छै सी बी एस इ।
हँ।
लेकिन पढ़ाइ अबै छै आई सी एस सी के।
ओ हो तैँ तै दुआ। हँ ताहि दुआरे लगैया ओहिमे उलटा लागैत हएत आ कनि सिलेबस ओकर रहैत छै ओकर हार्ड रहबे करै छै।
हँ तऽ आइ सी एस सी के सिलेबस तऽ सभ जगह जानै छै लोक हार्ड होइ छै। हँ सी बी सी बी एस सी ओय से इजी छै। हँ न आ। तैँ टेनमे जा कऽ फेर सी सी बी एस सी इसकुल छै तऽ सी बी एस सीए बोर्डसँ ने देतै एक्जाम। तहन तहन सी बी एस सी कऽ दै छै। तऽ बच मने नहि बुझलियै कि सभ स्कुलके सभ बना देलकै व्यापार। व्यापार बना देलकै या। बड़का बड़का उद्योगपति सब जे या से स्कूल खोल कऽ आ। ओई स तत कमाइ छै।
बहुत कमाइ छै।
आ रे तऽ ओ तऽ व्हाइट मनी भऽ जाइ छै। एक बच्चा परमे। अस्सी हजार नब्बे हजार रुपआ लै छै सालके। तऽ मान लिअ कि जे स्कुल मे ई पढ़े छै कम्ब्रिज छियै ओकर नाम। ओहिमे एक क्लास के आठ गो सेक्शन छै। आब एक क्लास मे मान लिअ कि चालीसो गो बच्चा छै तऽ। कते भऽ गेलै तीन सए बीस बच्चा एक एक क्लास मे तऽ। नर्सरीसँ लऽ कऽ आर ट्वेल्व तकमे कते बच्चा हेतै।
हँ जोर जोर लियो हँ जुड़लियौ बारह तीया छतिस। बारह तिया छतीस मतलब चारि हजारसँ ऊपर भऽ गेलै।
ऊपर भऽ गेलै आ ओहिमे फिश भऽ गेलै। मानि लिअ कि लाखेके अहाँ जोड़ियौ ने तऽ लाख भऽ गेलै तऽ कतेक भऽ गेलै। एक महिना के साढ़े तीन लाख चारि लाख तक। तीस लाख चालीस लाख तऽ भऽ गेलै ने आ।
सही बात छै।
कम इनकम भेलै? कोनो नौकरीमे छै एत्ते पाइ?
ना-ना इनकम भेलै, आ सभसँ एहिमे रॉयल्टी जे छै एहिमे इज्जत जाइ छै, इज्जत छै। केओ देखलक तऽ हँ, टीचर हैया आबि-आबि गेलखिन हं। एहिमे इज्जत इज्जत छै, सबसे पैघ छै, इज्जत छै।
इज्जत छै, आ टीचर सबके बेसी सैलरी नहि दै छै प्राय- प्राइवेट इस्कुल मे।
हँ प्राइवेट इसकुलमे नै दै छै, जेना गवर्मेन्ट इसकुलमे छै जत्ते सैलरी छै तते सैली जे दे, तेते सैली नहि छै, ओकरा त ओ नहि छै आधहो नहि छै। गवर्मेंट इसकुल गवर्मेंट स्कूल के टीचर सब के देखै छियै हम। जे पढ़ाबे छी छोट- जे छोट छीन इस्कू-बच्च बच्चा सबके पढ़ाबै छै। ओकरा देखै छियै साठि हजार, पचास हजार, साठि हजार सैलरी भऽ गेल छै।
हुं
आ ई प्राइवेट वला सभ एकदमे नै दै छै पैसा। लेकिन तैयो पढ़ाबै छै, तैयो पढ़ाबै छै। कि करतै?
कि करतै लोक? बेरोजगारी एते बढ़ि गेल छै जे किछ कै
सही बात छियै। हुं
कि करथिन? सब बुझै छै। बेरोजगारी बढ़ि गेल चल सब बुझै छै जे भाय हमरा पच्चीसो हजार मिलैया, बीसो हजार मिलैया, तऽ हमरा अपन खर्चा तऽ निकलि जाइया।
हँ अपन खर्चा निकलैए। आ बैसलसे किछ काज तऽ भेट जाइ छै।
किछ काज भेट जाइ छै। आ ओकर हं, प्राइवेट ट्यूशन कऽ लै छै। उं-हुं, अपन कमा लै छै बढ़िआं।
इसकुलके टाइममे इसकुल केलउं, आ प्राइभेर अ-साँझके ट्यूशन तऽ ओहियो सेऽ भऽ जाय छै, आमदनी भ जाइ छै। हँ
बढ़िआं भऽ जाइ छै।
हँ, सही बात छियै।
ई बात तऽ छैहे जे शिक्षा ब-शिक्षाके जे धन्धा जे छै, ई बहुत सदाबहार धन्धा छै।
सदाबहार घंघा छै, आ इनकमो बहुत छै।
हँ, इनकमो छै, इज्जत छै, सबकिछ छै एहिसे।
सबकिछ
सबकिछ छै।
आब देखबै एगो अं-शहर म, कम से कम बीसगो पच्चीस गो, छोट -छोट शहरमे बीसगो पच्चीस गो इसकुल खुलि गेलै। जकरा पाय होइ छै, उ जमीन लऽ लेलक। अपन एगो इसकुले खोलि लेलक।
इसकुले खोइल देलक।
आ तेना ने प्रचार करत जे सब गार्जियन बुझैत छै, जे आब एहिमे देब तऽ हमर बच्चा बहुत बढ़िआं बनि जायत। आ दैतो छै ने, हम अहाँ दैतो छियै ने पाइ।
हँ तऽ कि करबै? तऽ देबे करबै, तऽ मजबूरी छै तऽ सभके देबे करतै नऽ। कि करतै? कमाइ छै करै ले, मा-बाप जे कमाइ छै धिये पुता बनाबैके लेल ने धिय पुताक के लेल कमाइ छै ने तऽ पैसाओ राइख पैसा राखिक करतै की पैसा खर्च हेबे करतै ओहिमे पैसा उएहमे खर्च कऽ रहल छै शिक्षे पर खर्च कऽ रहल छै।
हँ
ता इ से बात छै।
से बात छै सएह बात छै बुझलियै ने। शिक्षा बनि गेलै व्यापार।
व्यापार भऽ गेलै व्यापार जगत भऽ गेलै एगो व्यापार जगत मे अपन सब अपन सब अपन सब अपन अपन निवेश निवेश केलक अपन आ ओही अनुसार अपन ओकरा सोचले य।
लए आ अ सभ दैओ रहल छी। ह ज जबैए प कियकि हम आइ मानि लिय कि हम अहाँ तऽ इएह ने चाहै छीयै हमर बच्चा पढ़ि लिखि कऽ बढ़िआँ आदमी बनय। बढ़िआँ एजु एजुकेशन लिअ बढ बढ़आँ शिक्षा लिअ बढ़िआँ कन्सेप्ट क्लियर कऽ के पढ़ै आगू बढ़ै हँ।
ग ब बारिश बनते न।
बनतै तऽ ओहिमे की होइ छै जे। ओहिमे की होइ छै जे मतलब सभ दऽ दै छै। ओय हिसाबसँ मेधावी छात्र के तऽ आगू के रास्ता बहुत भेट जाइ छै।
हँ हँ सही बात छियै।
आरबे रासा बहुत भेट जाइ छै।
ह से बात छै।
ह अहाँ कोन डिपार्टमेंट मे काज करै छी?
हम छी अकाउंट्समे।
काउंसिला छै।
हँ
ह अथी कोमर से पढ़ने है।
हँ
अखन कॉमर्सोके बहुत लाइन निकलि गेलै हेँ।
हँ आब तऽ सब चीज के आब लाइन छै। आब कोनो चीजके अबै नहि छै प्राइभे प्राइभेटमे जे कएटा लाइन जे छै कए टा बनि गेलै हेन लाइन
हँ बहुत लैंगमे बनि गेलै हे जे म मतलब अहाँ अगर ठीकसँ म